हेलो जी नमस्कार
सब ठीक छियै
सब ठीक छै हेलो हेलो
हेलो आवाज आवै है त आज हम आज हम बहुत एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करै चाहै छी विषय छै रोमन साम्राज्यक उदय से पतंजली ठीक छै
ठिक छै ह
कलि हम रोमन साम्राज्यक पूरा इतिहास पढ़ि रहल छलु आ हमरा बुझायल छै जे ई मानव इतिहासक सबसे प्रभावशाली सभ्यता सब में से एक छै चाय के शुरुआत एक छोट नगर से भेल आ बाद मे ई तीर महादेव गदी फैलल एक विशाल सम्राज्य बनि गेल
बिल्कुल रोमन सभ्यताक शुरुआत लगभग सात सौ तिहत्तर ईसा पूर्व मानल जाइत अछि जखन रोम नामक नगर इटली में स्थापित भेल आ धीरे धीरे ई एक शक्तिशाली नगर राज्य बनल लागल
सच कहुं त प्रारम्भिक समय मे रोग एक साधारण बस्ती छल मुदा ओकर भौगोलिक स्थिति बहुत लाभदायक छल
हा रोम वेफर मार्ग सभक बीच स्थित छल जहि कारण आर के विकास तेजी से भेल आ जनसंख्या लगातार बढ़ैत गेल
हमरा लगैत अछि जे प्रारम्भिक समय मे रोम पर राजा सब शासन करैत छलह
बिल्कुल मुदा बाद में रोहन लोक सभ राजतंत्र समाप्त गणराज्य स्थापित केलल जायते चुने गेल प्रतिनिधि शासन चलबैत छलाह
कलियम पहले जे रोमन गणराज्य लगातार अपन क्षेत्र विस्तार करैत छलाह
हाँ रोमन सेना बहुत अनुशासित छल आ ओ सब इटली के अधिकांश भाग पर नियंत्रित स्थापित लेने छलेह
सच कहु तो कार्टेज संग भेल यूनिक वॉर बहुत महत्वपूर्ण छल
बिल्कुल एहि युद्ध सब में रोम विजय प्राप्त कयलक आ मु भूमध्य सागर क्षेत्रक सबसे शक्तिशाली बनी ले गेल
हमरा लगैत अछि जे एहि विजय सब से रोमन धन आ शक्ति बहोत बढ़ल
हा मुदा शक्ति बढ़ला के संग राजनीतिक संघर्ष सेहो बढ़ल लागल आ गणराज्य धीरे धीरे अस्थिर होइ लागल
कल्हि हम जूलियस सीजरके बारेमे पढ़लियु जे बहुत प्रसिद्ध सेनापति छलाह
बिल्कुल केयसर अनेक युद्ध जीत जितलेन रोमन प्रभाव बडे लेन आ बाद में बहुत शक्तिशाली राजनीतिक नेता बनि गेला
सच कहु त हुनकर हत्या रोमन इतिहासक सबसे प्रसिद्ध घटना सब में से एक छी
हँ चौआलिस ईसवी पूर्व मे राजनीतिक षडयंत्रक कारण हुनकर हत्या एकल गेल मुदा एहि घटना सँ संघर्ष ओरा बढ़ि गेल
हमरा लगैत अछि जे अगस्त्य सीजन बाद में पहिल सम्राट बनल
बिल्कुल अगटोस के शासन काल से रोमन साम्राज्य अधिकारिक के शुरुआत मानल जाइत अछि आ एहि समय शान्ति आ समृद्धि के दौड़ चलल
कलिय हम देख लीज रोमन साम्राज्य विज्ञान कानून आ वास्तुकला में बहुत उन्नत छल
हँ कोलूशन विशाल सड़क पुल जल प्रणाली आ कानूनी व्यवस्था सभ रोमन सभ्यताक महान उपलब्धि छल
सच कहू तऽ रोमन सड़क सबक चर्चा और होइत छै
बिल्कुल ओ सब एतेक मजबूत सड़क बनबैत छलाह जे हजारो वर्ष बादो कते को सड़क क उपयोग योग अछि
हमरा लगैत अछि जे साम्राज्य आकार बढ़बा के बाद ओकरा नियंत्रित करना कठिन भय होयत
हँ राजनीतिक भ्रष्टाचार आर्थिक संकट गृहयुद्ध आ बाहरी आक्रमण कारण रोमन साम्राज्य धीे धीरे कमजोर होय लागल
कल्हि हम पढ़लियौ जे चार सौ छिहत्तर ईसवी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य पतन भै गेल
बिलकुल जर्मनीक जनजाति सभक आक्रमण आ आंतरिक कमजोरी कारण पस्त जे में रोमन साम्राज्य समाप्त भेल मुदा पूर्वी भाग वाइजेन्टीन एम्पेयर के रूप में जीवित रहल
बिल्कुल बिल्कुल पहले हम रोमन साम्राज्य इतिहासक छोट नगरक जन्म से शुरू भेल क विश्व सबसँ शक्तिशाली साम्राज्य बनबाक फेर धीरे धीरे पतन होयबाक अद्भुत कारण अछि आजुक कानून प्रशासन तखन वास्तुकला भाषा आधुनिक सभ्यता पर एकर प्रभाव स्पष्ट रूप से देखल जा सकैत अछि
काल्हि हम रोमन साम्राज्य पतनक बाद यूरोप स्थिति के बारेमे पढ़ि रहल छलहुँ आ हमर बुझलेल जे रोमन साम्राज्य समाप्ति केवल एक राज्य एकर अन्त नहि छल बल्कि पूरा यूरोप इतिहासक एक नया अध्याय शुरुआत छल
बिल्कुल बिल्कुल चार सो छिहत्तर ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य पतन भेला के बाद यूरोप मे राजनीतिक स्थिरता समाप्त भए गेल आ कतेको छोट छोट राज्य आ जनजातीय शासन उभरि जायल
सच कहू तो रोमन शासन समाप्त भेला के बाद लोकसब के बहुत कठिन परि जेतै से गुजरल पढ़ हो
हँ कियाकि रोमन प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था आ व्यापारिक नेटवर्क टूटी गेल जाहि कारण आर्थिक गति विधि बहुत कम भए गेल
हमरा लागत अछि छी जे शहर सबक महत्व सँ घटि गेल होय
बिल्कुल कतेको प्रसिद्ध रोमन शर धीरे धीरे कमजोर भए गेल आ लोक सभ सुरक्षा लेल ग्रामीण क्षेत्र में बसल गेल
कल्हि कल्हि हम हम पढ़लहु जे एहि समय मे अक्सर डार्क एज कहल जाइत अछि
हँ कतेको इतिहास काल एहि अवधि के डाक जे कहै कियाकि शिक्षा विज्ञान आ साहित्यिक विकास अपेक्षा धीमा भय गेल छल
सच कहूं त रोमन ज्ञानक बहुत हिस्सा नष्ट गेल होयत
हँ बिल्कुल कतेको पुस्तकालय दस्तवेज आ वैज्ञानिक ज्ञान समयक स समाप्त भए गेल मुदा किछु ज्ञान धार्मिक संस्थान सब मे सुरक्षित राखल गेल
हमरो लागत स जे चर्च एहि समय बहुत शक्तिशाली बनि गेल
हँ रोमन साम्राज्य पतनक बाद ईसाई चर्च यूरोप सबसे प्रभावशाली संस्था बनी
ह
गेल आ सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाले लागल
कलही हम देखलू जे जर्मनीक जनजातिसभ अलग अलग राज्य स्थापित केे लल लेखक
बिलकुल बेसी गछ अस्त्र गछ फ्रेंस अन्य जनजाति सब युरोपक विभिन्न क्षेत्र मे अपन राज्य स्थापित करै लागल
सच कहूतो रोमन साम्राज्य एकता समाप्त गेल छल
हूं हँ मुदा यही बिखराव में बाद में फ्रांस जर्मनी आ अन्य आधुनिक राष्ट्र नींव सेहो बढ़ल
हमरो लगैत छै जे बइजेटिन एम्पायर एखनो रैमण परम्परा के जीवित राखै छल
बिलकुल पूर्वी रोमन साम्राज्य अर्थात बेलेनटाइन अम्पायर लगभग एक हजार बस धरि जीवित रहल आ रोमन संस्कृति के आगे बढढाबै छै
कालही हम पढ़लहु जे कॉन्स्टेंट टिनोफॉल ओहि साम्राज्य्यक राजधानी छल
हँ कन्टेंटेल व्यापार संस्कृति आ राजनतिक एक प्रमुख केन्द्र बनि गेल छल आ यूरोप आ एशिया के जोरडियर महत्वपूर्ण नगर मानल जाय छल
सच कुहुँ तो रोमन साम्राज्य समाप्त भेल मुदा ओकर प्रभाव समाप्त नहि भेल
बिल्कुल रोमन कानून वास्तुकला भाषा प्रशासनिक व्यवस्था बादक सभ्यता सब पर लगातार प्रभाव डालल छै
हमरा विश्वास छै जे आधुनिक यूरोप बहुत रास जड़ रोमन सब ता मे अछि
हँ आजु कतेको लोकतांत्रिक संस्था न्याय व्यवस्था सरकारी ढ़ाचा प्रत्यक्ष या अप्रत्य्यक्ष रूप से रोमन परम्परा से प्रभावित छथिन
सही कहली रोमन साम्राज्य पतन इतिहासक अन्त नहि बल्कि एक नया युगक शुरुआत छल जहि से मध्य कालीन यूरोप जन्म भेल नया राष्ट्र विकसित भेल चर्चा शक्तिशाली बनल अन्त आधुनिक यूरोप निर्माणक आधार तैयार भेल
आ रोमन साम्रााज्य पतनक बाद जे मध्य कालीन यूरोप इतिहास शुरू भेल ओ अवधि हमरा बहुत रोचक लागैत अछि कियाकि एहि समय पुरान दुनिया समाप्त भइ रहल छल आ नया समाज धीरे धीर जनम लै रहल छै
बिलकुल जखन पश्चिमी रोमन साम्राज्य समाप्त भेल तखन यूरोप में कोनो एक शक्ति शक्तिशाली केंन्द्रीय सरकार नहि बचत जाहि कारण कतेको क्षेत्रमे असुरक्षित आ राजनीतिक अस्थिरता बढ़ि गेल
सच कहू त ओ समय आम नागरिक लेल जीवन बहुत कठिन रहत होइत कियाकि युद्ध लटपेट आ बाहरी आक्रमण लगातार होइत रहैत छल।
हँ एहि कारण लोक सब अपन सुरक्षा लेल स्थानीय शक्तिशाली जमींदार आ सैनिक नेता पर निर्भर होय लागल जाहि से फ्रेंडल सिस्टम अर्थात समाजवादी व्यवस्था विकसित भेल।
हूं हमरा लागैत रहत अछि जे फ्यूडरल सिस्टम मध्य कालीन यूरोप आधार बनी गेल छेल।
बिलकुल एहि व्यवस्था मे राजा समांत योद्धा आ किसान सबहक अलग अलग भूमिका निर्धारित अछि आ पूरा समाज एहि संचार पर आधारित छल।
कलियम पलज नाइट सतत घुड़सवार योद्धा सभक बहुत सम्मान छल।
हँ के नाइट सब युद्ध मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छलाह। आ हुनकर साहस निष्ठय आ सैन्य कौशल लेल प्रसिद्ध मानल जाइत छल।
सच कहु त मध्य कालीन कीला काशिल सवहक इतिहास बहुत रोचक अछि।
बिलकुल कस्टल केवल राजा या समानतक निवास नहि छल बल्कि युद्धक समय आ रक्षा केन्द्र सेहो छल जायत हजारो लोक कुशारण सकेैत छला।
हमरा लगैत अछि जे एहि समय चर्चक शक्ति बहुत बढ़ि गेल छल।
हँ चर्च केवल धार्मिक स्थान नहि बल्कि राजनीतिक सामाजिक आ शैक्षणिक शक्त सेहो बनि गेल छल। आ कतेको राजा सेहो चर्च समर्थन चाहैत छला।
काल्हि हम देख लियौ जे शिक्षा मुख्य रूपसँ धार्मिक संस्थान सबमे सीमित छल।
बिल्कुल अधिकांश ज्ञान मठ मे सुरक्षित रखल जाइत छल। जतय साधु सन्त प्राचीन पुस्तकसभक प्रतिलिपि तैयार करैत छला।
सच कहु त जे हो लोक सब पुस्तक सब सुरक्षित नहि रखी तती तऽ बहुत ज्ञात नष्ट भय जायत।
हँ रोमन आ युनानी सभयातक बहुत ज्ञान एहि मठ सब कारण भविष्य लेल बचल रहि सकल।
हमरा लगैत अछि जे व्यापार धीरे धीरे धीरे फेर से बढ़य लागल होय।
बिल्कुल बिल्कुल समय बितला के बाद नगर सब फेर विकसित होइ लागल व्यापार बढ़ल आ आर्थिक गतिविधि पुर्ण सक्रिय गेल।
कहलिय हम पहिले जे क्रूसेट सेहो एक योगक महत्वपूर्ण घटना छल।
हँ कुुरूसूट धार्मिक